हँ आवाज एक ोगए।
हँ। आइ अपन सभके टॉपिक यए भागलपुरके आम।
ठीक छै तऽ आइ अपना सब भागलपुर के आम के बारे मे बात कर
हँ हँ। भारतके जे छै फलके देश तऽ ओनाके कहल जाइत छै विभिन्न प्रकारके फल जे छै से भारत देखायल जाइ छै। आओर एतय के अनेक प्रकारके जे छै से खूब स्वादिष्ट फल सब पायल जाइ छै जाहिमे जे छै आम जे छै से फल के राजा होइ छै आओर भारत के विभिन्न राज्य मे अलग अलग किस्म के आम सब जे छै तरह तरह प्रकार के आम सब जे छै से पायल जाइ छै पड़ै छै लेकिन बिहार के भागलपुर एगो जिला छै जाहिमे आम जे छै से विशेष प्रकार के मिठास सुगंध गुणवत्ता सब प्रसिद्ध छै ताहि कारण भागलपुर के आम बड़ा प्रसिद्ध छै। केवल बिहारमे ही नहि पूरे भारतमे ई भागलपुर के जे आम छै से बड़ा लोकप्रिय छै एतय के जलवायु आओर माटि जे छै से आमके खेतीीक के लेल बहुत ही उपयु्त मानल गेल छै भागलपुर मे आमक के स्वाद जे छै रंगग खुशबू आ बहुत अद्भुत छै। एहि कारणसँ हर वर्ष गर्मीके महीनामे भागलपुरमे आमके लोक बेसब्रीसँ इन्तजार करैत रहै छथिन।
आब अहाँ तऽ सही कहलू हम अहाँके भागलपुरके बारेमे किछु बतबै छी। भागलपुर जिलिया हेलो भागल जे ये से बिहार के एक महत्वपूर्ण जिला ये मतलब गंगा नदी के किनारे स्थित ये एकर अपनो ऐतिहासिक संस् ृति बहुत जा्यदा जादा मतलब कृषि सम्बन्धी विशेषता सब प्रसिद्धि यै भागलपुर बुरके सिल्क सिटियो कहल जाइया अपन बिहार के। ओहिके बाद लेकिन एतौ जे छै आम के जे पहचान छै सेहो बहुत प्रसिद्ध ये एतय के उपजाउ मिट्टी अनुकूल मौसम आम के खेती ले अत्यंत लाभदायक यए गर्मी के मौसम मे तऽ एत बगीचा सुन्दर आम सब भरि जाइ छै आ भागलपुर मे आम के तऽ किछु अ के विशेषता सब छै भागलपुर के आम के मतलब कई कारणसँ विशेष मानल जाइया। जेना सभसँ पहिले हमसभ कहि सकै छियै मिठास जे एतयके जे मिठास छै से लोकके अपना तरफ आकर्षित करै छै आमके मिठास ओहिके बाद यहाँके जे आम रस छै से भ भोरे होय मतलब भरे होइत छै। ओहिके बाद एकर प्रकृतिक सुगंध होइ छै और एकर रंग भी बहुत सुन्दर होइ छै कुछ आम तऽ पीला रंग के होइ छै कुछ हल्का हरा रंग के आ कुछ लालो रंगग मिश्रित रहे छै मे ओहिके बाद भागलपुर के जे आम हो सबस बड़ी विशेषता इहो होइ छै कि रसायनिक पदार्थ एहिमे कम उपयोग कयल जाइ छै। जेकी प्रकृतिक तर ु्का से उगायल जाय छै तऽ एकर स्वाद जे छै से शुद्ध होइ छै आ प्रकृतिक होइ छै एतय के किसान जे खब रहल ओ ख मतब गहरा अ होइ छै जा ओ बढ़ भुर के कनि अलग अलग किस्म सब बताउ कोन कोन प्रकार के होइ
देखियौ भागलपुरमे तऽ बहुत प्रकारक आमके किस्मत पल जाइ छै। जाहिमे सभप्रथम एगो छै जेकि पहिल जर्दालु भागलपुर के ई जर्दालु आम सभसँ प्रसिद्ध छै। एकर आक के माध्यममे होइ छै मध्यम होइ छै आओर एकर खुशबू बहुत आकर्षित होइ छै। एहि आम के विवधा बड़ी मुलायम हैत रसदार हैत
ह।
एकर मिठास जे छै से बहुत अधिक होइ छै बहुत लोकोग एक एहि आम के जर्दालु के बहुत पसन्द करै छथिन जर्दालु आम के बिहार मे अपन एगो विशेष पहचान सेहो छै दोसर मालदा होइ छै आम मालदाह आम भी भागलपुरके बहुत ही लोकप्रिय आम छै एकर स्वाद मीठा आओर गुद्दा गाढ़ा होइ छै। ई खायमे बहुत स्वादिष्ट लागै छै तेसर नम्बर छै जेना दशहरी आओर लगरा भागलपुरमे दशहरी आओर ल्गरा किस्मके आम छै उगायल जाइ छै आ एकर फसलो होइ छै ई आम पूरा भारतमे प्रसिद्ध छै आओर एतयक मिट्टीमे एतेक रस छै बढ़िआँ जाहि कारण स्वाद आओर भी एकर बेहतर रहै छै।
आब हम जे छै से अहाँके मतलब आम के खेती के जे प्रक्रिया होइया से बतबै छी मतलब भागल भपुरमे जे आमके खेती होइए से बहुत बड़ा बड़ा पैमाना पर कयल जाइएा। तऽ किसान जे छै से सभसँ पहिल अच्ाच्छा पौधा चुनैया ओ अच्छा अच्छा पौधा चुने के बाद खेत मे बगीचा मे एकरा अच्छा तैय तरीका से तैयार कयल जाइया आम के पेड़ के पर्याप्त पानी दै छै खाद दै छै ओकर बाद समय समय पर पेड़ के देखभालो करैत रहे छै ताकि जे कीट कीड़ा मकोड़ा से होइ छै से सब नहि लागे कोनो पेड़ कोनो तरीका से रोग नहि लागि जाय ओकर बचाव भए सके ई सब दुआारे पूरा देखभाल कयल जाय छै आ जखन आम पाकऽ लागे छै तऽ किसान बहुत बहुत सावधानी से एकरा तोड़े छै ताकि चोट तोट नहि लागे जाहिस आम खराब भ जाय ओहिके बाद बाजार में भेजल जाय छै कते व्यापारी तऽ आम खरीद के मतलब देश के अलग अलग राज्यो में भेजे छै एकर आर्थिक तऽ बहुत महत्व भागलपुर मे जे छै से आम के मतलब बहुत लोक के अर्थव्यवस्था जे छै से मजबून मजबूत करै छै बहुतू एहन भूमिका निभाबै छै आम हजार किसान आम के खेती पर निर्भर रहै छै। ओहिके बाद आम के मौसम में बहुत से लोग के रोज रोजगार मिल जाय छै बगीचा के देखभाल करे में त तोड़वााय में त पैकिंग पैकेजिंग में सब मे मतलब परिवहन में आदमी सब के मजदूर के जरुररत पड़े छै आ मजदूर बहुत संख्या मे अपन गाँव में काम सब लागि गेल तऽ कऽ लेलक। भागलपुर में जे आम के मांग छै से देश के कैस मतलब रहै छै। तऽ ओकर जे छै कुछ आम विदेशो तक पे जाइ छै जाहिमें किसान के जे आय छै से कोनो जाादे बढ़ि जाइ छै आर्थिको विकास होइ छै आब हमरा अहाँ एकर किछु सांस्कृतिक महत्व बताउ।
देखियौ भागलपुर के आम के केवल एक फले नहि बल्कि एकर सांस्कृतिक के एगो हिस्सा भी छै। गर्मी मे मौसम मे लोक अपन रिश्तेदार दोस्त ओतऽ सेहो एकर आम भेजै छथिन विवाह या अन््य शुभ अवसर जे होइ छै ओहिमे -आम के एगो अलग महत्व। रहै छै आम के पेड़ । सभ जे होइ छै ओ भारतीय संस्कृतिके । अनुसार पवित्र मानल गेल छै आओर पूजा पाठ मे आम के पत्ता के उपयोग सेहो कयल जाइ छै गर्मी को परिवार के लोकोग एक सााथ बैठ कऽ आम खाायके आनन्द उठाबी छथि। थम। बच्चा विशेष रूपसँ आमके बहुत पसन्द करैत छै आमके अचारो बनैत छै जूसो बनै छै सेको बनै छै चटनिो बनै छै एकर मिठाइो आइ काल्हि बनाबऽ। लगले हन लोकग सब आ बोलै छै ।
ई बात तऽ अहाँ से ही कहलियै हालकि भागलपुर मे आम तऽ मतलब बहुत प्रसिद्ध छै लेकिन किसान जे छै तऽ कई तरीके के समस्यं के सामना करऽ पड़े छै ओकरा सबके मतलब जेना- जेना अगर मौसम मे बदलाव भऽ गेल । कहियो -कहियो बहुत। गर्मीे पड़ि गेल कखनो बारिशे । कम भऽ गेल कखनो कीड़ा मकोड़ा के खूब प्रकोप भऽ जाइत छै खेती जे ओहिसँ हुनका सभके बहुत प्रभावित पड़ैत छै हुनकर खेतीीक के । कई बेर बाजारे जे छै से उचित नहि भए पाबे छै । मतलब उचित बाजार नहि होइ छै ओहिके बारे हुनका। के सही मूल्य नहि भेट पायल अपन एते मेहनत के जेक किसान के बहुते नुकसानो उठबऽ पड़े छै एहि के अलावा आधुनिक तकनीक सब -सब के कारण भंडारण जे मतलब। सुविधाओे कमीके कारण बहुत समस्या भऽ जाइत छै यदि सरकार आ कृषि विभाग जे छै से किसानके कनि अधिक सहायता प्रदान करतै तऽ आमके खेती जे छै से अधिक विकसित कयल जा सकैए तऽ आब अहाँ अन्तमे की कहय चाहैत छी। आओर किछु कर चइ छी ।
अन्तमे इएह कहऽ चाहै छी कि भारत- के तऽ आम बढ़िआं छैहे मगर भागलपुर। पुर के आम बिहार के शान छै ।
हं ।
एकर मिठास सुगन्ध । गुणवत्ता ई विशेष- बनै छै ।
हं ।
यह केवल जे । छै से केवल स्वादिष्ट फल ही नहि बल्कि किसान के आजीविका के । एगो महत्व । पुर मे साधनो छै भागलपुर । के । आम जे छै से देशमे अलग- अलग पहचान बनाबै छै । खेत एकर खेतीमे आधुनिक तकनीकी सरकारी सहायता । इनले । तऽ ई अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भ । अधिक प्रसिद्ध भऽ सकै छै- हमरा भागलपुर के आमो -और ओत के। किसानके सम्मान करना चाहिए । था -और ई प्राकृतिक। धरोहर के संरक्षित । राखयके लेल एहिके प्रति बहुत प्रयास करबाक चाही हमरा तथा हमर भारतो सरकारके। आओर खाट कऽ हमर बिहार।
बात तऽ सही कहलहु अहाँ अगर हमसभ अगर नहि करबै किछो सरकार नहि किछो करतै तऽ केना ओहि किसान के मदद कऽ पेतै आओर केना ई जे खेती छै ई जे एगो मतलब चलैत आबि रहल छै से बनल रहै सं कृति । ओहि दुआरे । तऽ ओहि दुआरे किछु तऽ सरकार ी कर के चइ। ठीक छै तऽ आब राखै छी।